हेलो लोकी हो की हाल चाल छै
जा बरत कि खाना उना भऽ गेलै कऽ तऽ छी तऽ
खाने खा रहल छी आऔर बताउ कि केना
कि सभ खा रहल छिये कि सभ खा रहल छी महाजन यो
दालि भात चटनी खा रहल छी आब। कि
चटनी कथी के चटनी
आलूके कि कहू गरीब दुखिया छै ने
अल्लू के जटनी कहलहूँ हैं एक गोरा आओर कह छै हमरो के डाउनलोड कऽ दियै
काथी कलियै
कहै छै ई वला एप हमरो डाउनलोड कऽ देला क दियै एगोरे आरो छोड़ि दियै
एप केना डाउनलोड कर देबै छोड़ दियौ न पैसा कम आबे लागतऽ
कहली अपने टोल के छै रमजानी के नाम छै रामजानी नाम छै
अच्छा देखै पूछै छियै तब कर देब
डाउनलोड कऽ दिय आब अहाँ सभ चालू कऽ देबै
नहि नहि पहिले फॉर्म भरय पड़तै।
हँ तऽ डाउनलोड कऽ के राखि दै छियै।
नहि नहि नहि राखबि पहिले फोर्म
अच्छा ठीक हैं लिंक बुक भेजऽ पड़तै कि
हँ शाम मे भऽ जेतै
हू ठीक त ठीक है क आर बात
तऽ आओर सभ बताउ आओर सभ केना कऽ रहै छियै शादी उदी नहि करबै
कहलहुँ हँं कए दिनमे हमर साक्षस एतै।
छोड़ ने ई बात सम नहि करू एना फायतप पला ए आप परने भव करू
ओक। हैं कतऽ छ त अभी घर पर छियै
कि कि कहलियै।
घर पर छिये अभी।
हँ कि कहब
बाहर न निकलब
त खेती बाड़ी भऽ रहल छै नीक नाक
हू कतऽ मिलत तऽ। सब खेती बाड़ी हो रहल छै।
खाना खा रहल छियौ की कहू
हू बताउ तऽ आरो सब
आओर सब तऽ ठीके छै अपन बताउ शादी उदी नहि करबैके।
कहलहुँ हँ अहाँके जे पैसा ओते आबि जायत नऽ।
की कहलियै
कहलहुँ अहाँके ओते जे पैसा आबि जायत कि नहि पैसा।
हँ।
खर्चा बर्चा ला कनि भेज देब हमरा पास।
ठीक छै यी अभी तऽ तीन चारि दिनके बादे आ तभी सैलरी मिलतै तब नऽ तकरबादे भेजतै हमरा पर।
हू तीन चारि दिन कथी क रहल छी कथी थूुर थड़ कऽ रहल छी।
की कहू
हू
आहँके
अच्छा खाना बनाब रहल छै अपने से हेलो
हेलो गाछी दिसन नहि गेलहि घुम लऽ तऽ
हँ की कहलहु हा
गाछी दिस नहि गेलै घुमैके लऽ
गाछिे दिस छीिय हम सब। कथी कऽ रहल छी बड़ खड़बड़ा है आउ
छोला भटूरा बनबै छै ओ तहू
छोला भटारा बना रहल छियै।
एकटा छोला बना रहल छी नऽ
हू हू भऽ जायय बनबल
की कहलियै।
बनवल भऽ जाइया
अहाँके मौसीयो कऽ बना देब त ई छोला भटूरा
हू कहिया सऽ बनबऽ लगले ई सब आौ
की कहलियऐै।
कहिया सऽ बनबैके सीख गेलियै ईसब।
ई सब अपना एक देढ़ साल भऽ जादम
डेढ़ साह भऽ गेल कहु तऽ गाम मे की सब भऽ रहल हे
गाँव मऽ ठीके ठाक भ रह एक मिनट रुको तक कनिका बारिश भऽ रहल छै
बारिश कहाँ भऽ रहल आई आौ अहाँ तऽ सरियाम झूठ बाजि रहल छि हेलो हेलौ हेलो हेलौ
हेलो हेलो हेलो हेलो
हां बोलू बोलू
तऽ आओर बताउ की केना ठीक ठाक चेल रहल छै
सब ठीक है अपन बताउ अहाँ
ओ तऽ ठीकेँ किछ बनाए कऽ खैइ परै छै
मम्मी सब कत गैल है जे
खेत मे गेल छै की कहू
रोपवह
हँ हँ
अच्छ तऽ ओइ लए अपने स खाना बनबै छै ना
नै खाना बना देने छलै चटनी बनाबे केँ छलै स बना केँ खा लेै छिए
अच्छ तऽ कते टाइम लगत
हैया खाना खा कऽ आइब रहल छियै
तऽ सुना सुनायमे आयल शादू उदी करै छी की
हू हू कऽ रहल छियै अभी टाइम हय कन
मम्मी पापा कऽ दै छै कि मतलब लव मैरेज चैल रहल छै
नै नै नै अरेंज मैरेज हैत
अच्छ आइ काइल केँ जमाना नै छै लवो मैरेज भऽ सकै यऽ तै स पुंछ ले लिए चल
हू ह
लव मैरेज अहाँ अपने कऽ लेब
नै हम हम नै कऽ सकै छी अहाँसभ एकलोता छी अहाँसभ कऽ सकै छी
हू काइ लऽ यौ
अहाँ सब एकलोता छिय अहाँ सब कऽ सकैत छी
अच्छ तब तऽ बढ़िया अहीं कऽ बढ़िया ह तब यौ तऽ कहू न और की नया समाचार
ठीकेँ है पहिले पढ़ाइ लिखाइ छोड़ि देलियै की अहाँ हयो महजन
परते ना
पैसा मतलब पैसा उैसा खतम हो गेलै की की पढ़ाई छोड़ देलियै
से मेहनत